हेलो
हेलो
हँ
हँ आपन हँ
हँ कार्य ऐप से कए रहल छियौ
अच्छा अच्छा अच्छा हँ
हँ कह ओतोका मौसम केहन छौ
हँ एतौका मौसम तऽ बहुत बढ़ियाँ छौ बहुत बढ़ियाँ सुबहमे रौद रहौ आ बारिश बारिश जकाँ रहौ लेकिन एखन तऽ बड़ा पूरा रौद सब छौ लेकिन अ मौसम मौसम ने गर्मी छौ ने ठंडा छौ मिला-जुला कऽ सब ठीक छौ। हँ आओर खाना पीना हँ ओतौका मौसम केहन छौ
एतौका मौसम तऽ हमेशा रहे छै एहने गर्मी ने
हँ हँ एतऽ हँ एतौको मौसम रात मे बारिश पड़लो रहे कनी-मनी हल्का तकर बाद फेर बन्द भए गेलो एखन फेर रौद छौ धूप छौ बहुत काड़ा धूप छौ आओर की सब भए रहल छे हँ '
एतऽ आ ग बाद मे पोता पोती कनिआँ सभ संगे अपन आनन्दमय जीवन जी रहल छियै
हँ हमरो आ हँ हमहु आइ सब बाल बच्चा सबके आय छै घरे मे छै रवि छियै कनियो सब घर मे खाना बनबे छै से हया एहि रूम मे बैसके ओहि रूमक के बैसल रहियै तऽ एहि रूम मे बच्चा सब खेलाय छै तऽ एहि रूम मे चलि एलियै। कहलियै बैस कऽ जे बतियाइ छियै संगीता से आओर सब सभ बाल बच्चा सभ ठीक
हाॅं सब ठीक छै
चले नाश्ता सब की भेलै
नश्तामे भेलै अथी उत्पम
अच्छा हमरोसभके नाश्तामे भेलै चूड़ा आम आब खाना बनै छै स्सकन्द गेलौं हेँ रामकथा मे राम कथामे हँ हॅं ओर सब। हँ हँ। हँ आब जेबो तीन बजे हम हँ कह हँ हँ
ऐतै कनिया खानामे की सब बनबै छौ
हाँ कनिया खाना हम देखलियो हं नै खाना गेलहु हॅं सब्जी काटय लऽ कनिया के मोन उदास छै टिकट नहि भेलै ताहि दुआरे ई कनियाँ हा हा हा हा। भोर से उदंग रहे कनिया सब चीज साफ सुथरा केलकै केस तेस रंगलकै लगा देलिये माथा मे मेहदी सब सब चीज कऽ देलिये बाद मे फेर नहि भेलै टिकट तऽ मोन कनि उदास लागै छै ताहि दुआरे हमरा कहलकै जे आब एहिमे हम लागल छियै ने तऽ हमहीँ बना लैतियै खाना ओ खाना बनबै छौ दाल भात तरकारी कथी काटलको से नहि देखलियौ हँ हॅं देखियो तामे ओकर फोन एलो चाची के फोन एलो सरिता के फोन एलौ तऽ फोन सब हाॅं संगिता के छै हँ सरिताके ठीक फेर कल्हि दिल्ली जा रहल छै ह।
ठीक नहि भेलै कि
हँ नहि कनि कम होइ छै बेसी होइ छै ताहि दुआरे बेटा कहलकै हेँ जे नहि चलि आबे लए हाॅं अपन एक बेर देखाइए लेतै काल्हि ओ जतहु ओर सब ह आओर तऽ भाऊज गेबे केलहु ह कलश मे देखबे केलिही सब आदमी कए के कते आदमी रहौ
हँ से तऽ देखलियै हुं ओ सरिता के देलकौ दबाय काम नहि देलकै नै हेलो हेलो
शरितो ने गेलै हमर मानसीयों ने गेल। हेलो
ओ हाँ मानसियों ने गेलै मानसियों ने गेलै
मानसि नहिरा मे सायद काली पूजा
हाँ
बली के प्रदान होइ छै तऽ उ ओतऽ चेल गेलै हाँ अचार बना के ला उएहा गेल छै त अपन नोने त आब हमसभ भक करै लए जेबै जे जेबै
के जेबी
झकास बा हाँ आ जे उएह आइ जते देरी से पूछ लेबै काए बजे आइते मत। ओकरा खाना पीना बनेैत बनैत तऽ खाइत पियैत तऽ दू, अढ़ाइ, तीन बाजे जेतै ने तऽ एतेक काल बाज जेतै त चार बजे से हेतै कनी काल जेबे आइ तऽ पूरा
हाँ
या तऽ ओतऽ जेबै चार बजे
फेर -फेर ओना ही बिना मतलब के जेतै टाइम वेस्ट हाँ ठीक कहै छी ओ दियादनी झग
चलते सब लोक ब्राह्मण रहतै बढ़िआँ
आ उ जेते की दियदनी हेलो, हेलो हेलो दिआदनी जतो कि आइ हेलो
कह कहलियौ दियादनी जेतौ आय दियादनी जेतौ हेलो हेलो हेलो
परी के परीक्षा भऽ गेलै कि
परी केऽ परीक्षा कैंसिल भेलै ने आ गर्मी बन्द दुआरे तऽ पूरा अगस्त हाँ पूरा